हेलो
हॅ हेलो
की हाल चाल
ठीक है अपन बताउ
अपनोठीके खाना पीना भऽ गेल
खाना पीना हँ भऽ गेल
कथी सब केलियै
इएह दालि भात सब्जी सब खेलहुं ये अहाँ सब खेली
हँ हमहुूँ सब खेलहुँ
की सभ करै छियै
कुछो ने अभी एनाहिते बैठल छललौ त सोचलिय बात क ली तकर बाद
अच्छा
हूँ आओर सब ठीक ने
हँ आओर सभ ठीक यए अहाँसभ सभ ठीक छी ने घरपर सभ ठीक यए
ह्म सब ठीक अछि पढ़ाइ लिखाइ चलै छै कि
हँ चलै छै पढ़ाइ लिखाइ अहाँके चलैएा
ह हमरो सबके चले है लेकिन अभी बुझियौ तकमे तरस च
अच्छा
अभी एहन कोनो भ फॉारम तारम नहि अयलै तऽ धीरे धीरे चलि रहलै पढ़ाइ
हँ
बकी कोनो नहि देखियौ कब तक घर रहल
अच्छा
ह
की करै छी तब
किछ न नहि पढ़ेछि कत जाइ छी ट्यूशन पढ़ लए
चौहान सर के पास
अच्छा तऽ गानधी चौकपर
हँ गाँधी चौकपर
की केना पढ़बै छथिन सर
बहुत अच्छा पढ़बै छथिन अभी
ह
अहाँ सब कतऽ रहै छीियै
हमूँ सब रहै छी महाराजगंज मे
ओ किनका पास पै रहै छियनि
अ किनको पास नहि रहै छिय रूमे लऽ के
त क ही ट्यूशन तऽ धेने हेबै न
ट्यूशन सब अभी नहि जाइ छीियै जेबै रूमेप पढ़ै छियै हँ ऑनलाइन क्लास
अच्छा
हूँ
किए नहि ट्यूशन धैर लय छी
उएह सरजी सबके बारेमे पता कऽ रहल छलीय कोन सरजी अच्छा पढ़बै तैं तब जे
ह मम्मी सब ठीक छथिन न घरे
हँ सभ ठीक छथिन अहाँके मम्मी सभ ठीक छनि
ह ठीक छै मम्मी सब
ठीक बताऊ आर आगे
आ ओर की कह की कहलियै
ओर सब की करै छी बताउ
की करू अभी तऽ कुछ नहि करे सिखना कतहु घुम आर लए जाइ छै कि नय
अभी तऽ नइ जाइ छी कतहु क घूमय लए अहाँसभ गेलहुँ य कतहु घूमय ला
मिथिला हाट गेल छल ओहिके बाद कहाँ गेल सब फैमिली एके साथे हु एहि बीच मिथिला हाट गेलि के
मे तऽ बहुत नि घूमे वाला
की कहलियै
ह सुनलहुँ हेँ जे मिथिला हात दरभंगामे त
हँ बनल छै जेबै समय निकलतै कभियो तऽ आब सा सुनै छी सोचे छै सब आदमी साथे में चलतै एक बार घम दरभंगा में तारा मंडल बहुत अच्छा हमरो सुन मे आयल केब पार्क सब बनले
हँ हमरो बगल वाली एलखिन घुम के तऽ बताबै छलखिन हे हेलो हेलो हेलो